हलो, जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।
आवाज क्लीअर अचेव ती तांखे?
हा मूंखे अचे ती, तव्हांखे अचेव ती?
जी -जी अचे ती, क्लीयर ती अचे, ॿियो कहिड़ा हाल तव?
बढ़िया तां ॿुधायो? थी व सुबूह सुठे सां हां-हां, नास्तो पाणी, चाहिं पाणी।
थीयो स
तां छा मैरिड आयो, कि अन मैरिड? हा भेज दो, भेज दो,
आई आं ट्वेल्थ आं- मां मेसेज, मुजी मम्मी ॻाल्हाईंदी आ, पर मुंजी मम्मी थोड़ी काम विजी थी वई आ, त वांंदी द थी वई, त चई की मूंखे ॻाल्हाए वढ तूही, छा ती करी? मां स्कूल वेंदी आयां, ट्वेल्थ में आयां।
अच्छा घर वेदां आयो तां,
तव्हां कि तां तां-तां ॻाल्हायो?
मां मैरिड आहियां, मूंखे ॿ ॿार आहिनि नंढा,
अच्छा किथां ता ॻाल्हायो तहां किथे रहंदा आहियो?
मां कारनिया मे रहींदी आंयां, तां किथां त ॻालायो?
हा असां खंडवा मध्य प्रदेश।
खंडवा सां ॾाढा जुड़ियल इन हिन ऐप सां,
जी जी हा खंडवा मां ॾाढा हा जाम माण्हूं आहिन खंडवा मां त
हा न पूरी सिंधी कैमप बि जुड़जी वई थव हाणे
हा न असांखे हिक्क दीदीअ ॿुधाय हुननि ई सभिन खे ॿुधायो थई ॾाढनि माण्हुनि खे ॿुधायो थई अव मुंहिंजे भाउ बि मूंखे ॿुधायो हुई सब हुन नम बि सफ़ा करणु। ऐंऊ मां त सिर् मुंहिंजी ममी कंदीीोन
अछा
फोन में त वैसे त मुंहिंजी फोन मां मम्मी ॻाल्हाईंदी आ पर अॼु संडे हो जे की मम्मी तूं ॻाल्हाए वठ जी वैसे त मां स्कूल वेंदी आहियां त मूंखे टाइम न मिलंदो आहे एतिरो हा
सुठो आहे ईअं बि टाइम पास सिंधी में ॻाल्हाइण ईअ सिखियंदा न ॿार
हा हा सही आ
त हुते तव्हांजे हुते सिंधी ॻाल्हाईंदा हूंदाव न सब?
हा असांजे घर में त सभु सिंधी ॻाल्हाईंदा ममी दादी दादी। त मूंखे ईंदी आहे सिंधी त
अच्छा
जी तव्हांजा घणा वॾा ॿार थव?
मुंहिंजी गुड़िया ॿी साले जी आहे न नंढड़ी जी आ।
अच्छा अच्छा अच्छा हा। करारंजा में ई रहंदा आहियो तव्हांजा पेका?
मुंहिंजा पेका कमरावती मेंी।
अचछा अच्छा
पो तव्हांजे हिे कीअं कंदा थव सिंधी त्योहार मनाईंदा थव
हा सब मल्हाईंदा आहिन असांजे हिते चेटीचंड चालीहा।
छा सुठो थव खंडवा में?
खंडवा में त इअ सभुई सुठो आहे मतलब सुठी ठह हाणे सुठो डेवलप थी वियो आहे आ खंडवा बि मतलब सभी आ घुमण लाइ अव ईअ हिक मंदर आहे दादा जी धुनी माले उते सब ईंदा आहिनि ब परया परण ईंदा आहिन गांव मां शहर मां।
अच्छा उह मतलब परसिद् ह की माण्हू त घुमण अी सघॼी।
हा हा हा मंदिर ठहिातल आ। हा मतलब ॾाढो वॾो बि कान्हे ऐं ॾाढो नंढो बि कान्हे मतलब सही आ।
असां मां जिते मतलब आयां न मला उहो ॾाढो नंढो ई आ।
अच्छा अच्छा हा कारनि ज नंढो ई आ। हियर मां केसा? न न मां अहिड़ा ई कंहिंसां ॻाल्हायो कारनि जा मां हिक आंटी हुई।
अच्छा
जी जी
पो त पढ़ाई छा कयो
मां ट्वेल्थ में कॉमर्स खयो आहे स्कूल वेंदी आहियां।
अॻिते कुझु न?
अॻिते कंदमि पर मां हयार सोचियो कान्हे कुझु।
न अॼु कल्ह कीअं ॿारह ॾह खां पोइ कोई न कोई कोर्स
हा तयारी चालू करे वठंदा आहिनि हा। पर मां हींअर कुझु मां सोचियो की ट्वेल्थ खां पोइ ई कंदमि छोकी मूंखे ट्वेल्थ उते बि ध्यानु ॾियणो आ। बि सुठा परसट आडु
त साइड अुकल्ह केॾोची वियो आ।
हा -हा हाणे त करनि था माण्हू। पर ॿ साल ई त हूंदा आहिनि इंजॉय करणा हुनमें बि असां पढ़ु- पढु बाक़ी पोइ ट्वैेल्थ खां पोइ त असांखे महिनत ई करणी पवंदी। पंच छ
हा पर लेकिन इअ अ जंहिं महिल कयूं था त पोइ इहे ॿ साल कवर था थी वञनि न हाणे जीअं ट्वेल्थ खां पोइ नीट ॾेई सघंदा आहियूं पाण सी टी ॾेई सघंदा आहियूं
त मां हा मतलब ट्वेल्थ खां पोइ मां ॾिसां थी सीईटी ई तयारी कंदमि। अगरि सुठो कॉलेज मिलियो त पोइ उते ई बी बी ए एम बीए कंदमि न त मां सी ए बि सोचियां हअं हुत त ॾाढो आ। पर मां हींअर कुझु ॿियो
ह न न उठा पपा चिलाइंगे न उठाते चल उक अंदर चूह हे नहीं उठा।
हा उह ई सी ई टी
जी जी जी। हाणे मां ॾिसां ह हाण त मुंहिंजो ट्वेल्थ स्टार्ट ई थियो आ। पर सोचणो त पवंदो हीअं र खाई।
तहांजा थी वया अथव कॉल सभु?
हा मुंहिंजी मम्मीअ जे आई डी सां थी आया आहिनि पोइ मुंहिंजी मम्मीअ मुंहिंजी फोन में। चालू कयई हुन सां हुन त बि थी विया आहिनि पर अध कप। उ वधीक कॉल वेस्ट थी विया आहिनि न असां कयूं था त केरु खणे ई नथो। त हिनख हिन लाइ असां चऊं था। की साम्हूं खां करनि माण्हू पर केरु करे ई नथो ॾाढा घटि माण्हू साम्हूं खां करनि था।
त हो जेको पहिरों नंबर वियोसि हुन मां पोइ हिता आयसि।
हा पैसा अची विया हुनजा। पहिरें पहिरें शायदि छवीह आयसि।
अच्छा।
छवीह सौ तवस आयसि पोइ न न। पहिरियों छवीह आयासीं पो ॿ ॿ सौ अञा आयासीं।
अठावीह सौ आयस न।
जी जी।
बथरूम में।
अॼु संडे हूंदव त तव्हांजे ॿारनि जी बि छुटी हूंदव?
हा बबू ई छुटी आहे उहो त सुम्ह पियो आहे ह नंढड़ी उथी वेह रही आहे न।
हा तपाई दी हूंदव न?
ॾाढो करे बापरे अॼुकल्ह जा ॿार फाइव जी आहिन न।
हा उ ई पर नंढा ॿार ई सुठ जी जी।
ॿयो ॿुधायो?
ॿयो सभ बढ़िया। तां वांंदा थी व्यव?
हा, संडे ॾींह वांदी न थींदी आयां। अरे! वो उते फ़ोन आई न, वो दीदी चिल्ला रई मेरे को।
फ़ोन जी, फ़ोन बि हलाईंदा हूंदौस।
उओई उन लाइ त रोए ती, की फ़ोन ॾे।
हा, अॼकल ॿार बिना फ़ोन जे रहन किथे था?
नचाराइन ॾाढो था।
हा, नंढ़े से नंढ़े, ॿारन खे बि फ़ोन खपे, बिना फ़ोन जे त रोटी ई न खाईंदाइन।
न, इह बि न खाईंदी आह न।
उहोई त हाणे छा कयूं, आद जी सही आ होई, असां बिना पाणई मोबाइल बट असांखे एतरी मोबाइल न हलाइण ईंदी हुई जेत तरे, अॼकल ॿ साल जे ॿारन जे ॿारन खे ईंदी आ।
हा, हू हीअ त पूरो ई यूट्यूब हलाईंदी आ, गेम बि चालू कंदी आ।
हा, सभ पाणई कंदा एन, हाणे त। जी
तो बि आ हिक तरफ़ां, एक्टिव ॿार वणंदा बि एन न।
हा हा, सई आ।
पर, अती ता थी वञन, त पो सिर्फ़ गुसो ईंदो आ।
हा, पो गुस्सो ईंदो आ।
त, तां चल्लाईंदा कयोस न फ़ोन न ॾीं पर, फ़ोन न ॾे त रोअण मां वेही रहंदा एन।
अरे, फ़ोन न ॾेस, त पो एतरो रोईंदी तव, अरे बाप रे, हींअर त मां ॾाढो मारयो मांस ती। और जिदी एतरी आ, बाप रे बाप। हा, लड़ंदा एन न, हो चईंदो आप उसको ई दे ते हो, मूंखे न ॾींदी आहीं।
हा, भा भेणन में हींअंईं आ, मां त, पर मां त खैर अकेली आयां।
पो उहोई ॿार, ॾिसो न केॾो खून पीअंदी आ, सॼो ॾींह पीअंदी आ
हा, नंढ़ा ॿार त ईंयंईं पर, वॾा जीअं थींदा वेंदा, त टेंशन वधंदी वेंदयूं। ख़र्च बि वधंदा वेंदा।
उहो त आहे।
जी
अभी नहीं, अभी नही, इधर आ। बाद में, भा को उठा। अॼ संडे आ त वॾो कु
हा, सुमपयो हूंदो, हा हा हे त, हींअर स्कूल न वेंदी हूंदी न?
न न, ॿीं सालें जी आ न, प्ले बि न विधो मांस ती।
ले बि अच्छा।
घर में ई हेएॾो सिखी था वञनि की प्ले जी ज़रुत कान तन न।
हा हो ई सही आ।
और मासी बि वरी मां ईअं बि सोचंदी आहिया, की टी साले खां पोइ त ॿारनि जी लाइफ सिर्फ़ स्कूल में पढ़ाई में स्कूल में पढ़ाई में। त पोइ हिन महिल बि उहई कयूं छा मुखे चईंदा आहिन मुल वारा पुछेस पुछेस त मां च‌ईंदी कयां न, हि मल खाईंदा कुछ। छा ज़िमेदारियूं ॾिजे?
हा पोई डायरेक्ट नर्सरी में विहारजोसि न टी साले खां।
हा हाणे अॻिले साल खां वेंदो न नर्सरी में।
हा, हा सही आ।
त घ
हा पर अॼुकल्ह जा ॿार त होशियार ई आहिन, कोई प्ले जी ज़रूरत कान अथनि हुननि खे।
हा उअई न न सभ होशियार ई अन ॿार।
हा सही आहे। अञा तांजियूं घण्यूं कालयूं थी वई अथव?
मुंहिंजू थी वयू आहिन, अञा टीह खनि थी वयू आहिन।
अच्छा त तहां रिसीव था कयो? अच्छा।
न एक्चुली थी ते वयूं। त टासकन आज के शरीर र थो थ
अच्छा ईअंउ।
हा त न टास्क असाइन कंदा त पोइ ॾिसंदासि।
हा पोइ टास्क असाइन कंदव त पोइ अगरि हिक सौ अस्सी मिंट तहां थी विया अथव त पोइ तहां घटि ई फोन लॻाए ता सघो।
मतलब
टोटल मतलब जीअं असां हिकु फ़ोन ते लगभग यारहां खां ॿारहां मिंट ॻाल्हायूं ता।
हा।
त इअं हिक सौ अस्सीं मिंट असांखे ॻाल्हाइणो आ।
हा।
त तहांजा हींअर घणा मिंट थी विया हूंदव?
हिनमहिल त मुंहिंजा ॿ टे फोनियूं थी वेंदूं आहिन सिर्फ़।
टे ई फोन अच्छा, हा पोइ ठीकु आ न।
त टास्क असाइन थ न ज त त
हा थी वेंदव टास्क असाइन परि न कजो, अऊं वधीक त हुननि खे बि चइजो की करनि।
हा।
हा। त मतलबु इअं टोटल हिक सौ अस्सी मिंट ॻाल्हाइणा भले तहां साम्हूं खां फोन कयो या तहां लगायो इअ बि ता करे सघ
अ हो टास्क असाइन थिए न म
कॾहिं फॉर्म प्रोफाइल मां फॉर्म भरयो अथव?
थी विया आहिन पंज छह ॾींह थी विया आहिन।
अउं मेम खेे मैसेज कयो अथवसि?
हा हुनखे बि कयो मैसेज।
रोज़ कंदा कयोसि मैसेज, हू न कंदी आ। छोकी हीं ॾाढा माण्हू थी विया आहिनि न त मां, मां हिकु अञा फोन सां साइन कयो आ हुनजो बि न बि हींअर असां ई न थियो आ पर हुनखे बि ॾाहा ॾींहं थी विया तस,
हा अच्छा
हा, त तव्हां हुन मैम खे फ़ोन बि कंदा रहियासि मता तव्हां खणी वठे फ़ोन। त तव्हां चइजोसि की असाइन कयो।
हा ॾिसनम कंनदस
हा-हा ॿियो छा था कयो तव्हां हींअर?
सुठो लगव तव्हां सां ॻाल्हाए जी जयझ झूलेलाल पोइ तव्हांजा टास्क असाइन थी वञनि त मूंखे कजो तव्हां कॉल मां नंबर मोकिले रखंदीमांव जी-जी जी जय झूलेलाल।